हेलो। हेलो। हलो। हेलो।
हे
कर री हेलो।
ओ।
हँ, आवाज जा रहल यै।
हेलो, हँ, हँ, आब आएल आब आएल
नहि तऽ हो कि बतै
हँ अहाँकेँ आवाज आब आबि रहल अछि।
ह छै
ह अहाँ
कतयसँ जी कतऽसँ बात कऽ रहल छियै
हम तऽ दिल्लीसँ बात कऽ रहल छी दिल्लीसँ
प्रॉपर देलियै कि दरभंगा सब कतौ रहै
नहि ओ रहैत छै दिल्लीए में रहै छै दिल्लीएमे रहैत छै लेकिन किन छियै मधुबनीसँ
आ ददिन तऽ एन हम तऽ दरभंगा सऽ देख गानमें ब
दरभंगा में कोन ठाम रहै छिय
दरभंगा में बिरल राम सुनने छ बिरल बिरौल हय छय घर रहलला ओते कसरर गाँव छै ओते रहै छीय हमस
अच्छा अच्छा वहाँके
ह हँ कस अपना क भेलै एन फ फिर आदमी सब ब गेलेलं पटना में ह रहल छी
पटना में
जी
अच्छा अच्छा पटना में कतऽ हम रहल छी ओतऽ आइ एम एस ने पटना इंन्दिरा गाँधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस तऽ राजा बाजार अछि शेखपुरा अय ओइ एरिया मे रहल छियै आइ जी एम एस मे हमर किछ ट्रेनिंग भेल छलै ऐय
टी मोर सुनने छियै एनआइटी मोर
हँ हँ हँ सुनने छियै
एनआइटी मोरे लगन रहि रहल छियै
हँ अनीशाबाद मे हमर ननैद रहैत छथि
आरो मतलव अशोक राज अ पथ सुल्तानगंज मेन छैै एरिया के नाम सुल्तानगंज थाना पर थाना पड़ै छै
अच्छा
हँ दिल्ली में अहाँ कतऽ रहै छियै
दिल्ली में हम करावल नगरमे रहै छै
ह हमरँ सबके चच्चा सब रहलै तऽ लाजपत नगर में रहै छथिन
अच्छा एतयसँ दूर छै लाजपत लगर नीक एरिया छै हमर सबकेँ कनि अहाँकेँ दिल्ली केँ बुझू गाँंव छै आहां के यमुना पार कहैछ से बाढ़ि ग्रस्त कनि ओहि सब के रहै छै हाँ तऽ ओतेक जादा इ उ ओहन ई नहि छै अहाँ केँ चाचा नीक जगह पर अछि
हँ हँ ओतय एगो स्टायल सुग छै शायद शोरूम ओतल रहै छथिन ओ सब बांकी एतऽ एगो मन्दिर गुफा मन्दिर बहुत फेमस छै दिल्लीे क काले खम सायद छै हँ ओतुका मेन पुजारी जे छथिन अन्दर मे रहै छथिन हमर मोसे छथिन हं तो दीदील सभ लग गेल छियै दिल्ली फायदाबाद तरफ गेल छी हँ
अच्छा ओ लाजपत नगर हम ओ नाहियो जामिया दिस से जाइ छलियै ने या कतऽ जाइ छलियै नहि नहि नहि उम्हर इग्नू कें सेन्टर मैदानगढ़ी जे छै से लाजपत नगर होइत साकेत ल लाजपत नगर होइत मैदान गढ़ी तखन ओहिमे अहाँकेँ अबै छै मेन जे सेंटर इग्नूकेँ छै तऽ अहाँके ओईठमानसँ हम ई केने छलियै इकुल लीडर शिपेन मैनेजमेंट अहाँकेँ एक साल केँ डिप्लोमा छलिया डिस्टेंस लेबल केँ तऽ ओएमे ओहिठामा एक टा ट्रेनिंग छलैआ तऽ पाँच दिन के भेल छलै हँ ऐँ
इग्नोस केने छियै कि
हँ इग्नूसँ केयने छलिय हे तै टाइममे अहाँ केँ कहिया केयने रहियै हम आ दू हजार बारह आ तेरहमे
हमह हुँ सोचि रहल छियै एखन इग्नू केँ जुलाई सेशन केँ फॉर्म निकल छै तऽ ओकर फॉर्म भर दिय इग्नू स ग्रेजुएशन क लेल
अच्छ अच्छ अच्छ अच्छ कोन सब्जेक्ट लेब
आ हम तऽ साइंस राखऽ चाहै छियै लेकिन काइल हम चेकऽ केलियै तऽ एगो दिक्कत बुझायल जे जेना माइनलिए बी एस सी हम कए रहल छी नॉर्मल बी एस सी
हँ
ओहिके रेल जे सब्जेक्ट तीन गो चूज कऽ रहल छियै जुलॉजी बोटनी फिजिक्स तऽ एहिमे कोनो ई नहि छै जे अहाँ स्पेसिफिक ई सब्जेक्टसँ ऑनर्स कए रहल छी तीनू सब्जेक्ट कऽ सेम भैलीटी
कतय अहाँ छी ई बेसी नीक छै हमर बिहार मे जे अहाँकेँ के जे दो टा सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट दऽ दैए से नै छै अहाँकेँ सेंट्रल इसकुल के आर नवोदय स्कूल के हम नय भेर सकैत छलियै है किया तऽ कंटिन्यसली बोटनि जूलॉजी केमेिस्ट्री हम दूटा सब्जेक्ट कमसँ कम जरूर नय पढ़ने छलियै है एकटा सब्जेक्टसँ मेन ग्रैजुएशन
ओ बेसी नीक भेल हँ जॉब ऑपरचुनिटी बढ़ि जयत यदि चीन के तरह पढ़ब तऽ
तऽ एहिमें जे छै से मानि लिअ अगर केओ बच्चा रेगुलर कोर्ससँ ग्रेजुएशन कए रहल छय
हां
माइन लि ओ जूलोजी ऑनर्स कौ रहल छै या बोटनी ऑनर्स कौ रहल छै तऽ एहिमें इगनु जे छै से ई देखलियै जे एहिमे ई नहि रहते जे अहाँ एहि सब्जेक्ट से ऑनर्स केने छी सीधा छय अहाँ बी एस सी
बस हँ बी एस सी त वएह नीक अछि आबदा मानलियौ जे अहाँ केँ मास्टर कऽ रहल छी आगू यदि विचार भेल त तो ओहि मे से इ तीनू मे स कोनो मे कऽ सक नै तहन की छलै अपना बिहार मे जैस आहाँ ग्रेजुएसन मास्टर कऽ सकै छी तऽ आ एरिया कम भऽ गेलै ने मतलब अहाँ लग में जे अपरचुनिटी जे छै अवसर जे छै से कम भऽ गेल आ एहिमें ओना नहि कम भ रहल छय बेसी निक एहै भेल हम त कखनो अहाँके हम एहिठमान के छियै तऽ ओहि में हमरा बहुत दिक्कत भेल अछि अहाँके जॉबके लेल जे छै से अहाँ फॉर्मे नय भरि सकैत छी
ओ ओहि दू तीन रन कोर्स छै बी एस सी में एगो छै ऑनर्स इ बायो केमिस्ट्री ओर एगो छय एन्थ्रोपोलॉजी ई दुनु केहन छै
बायोकेमेस्ट्रिो अहाँके ठीक अइछ अहाँके एन्थोपोलॉजी इहो बढ़िआँ अइ लेकिन ओहि में जेना हम बायोटेक्नोलॉजी से केने छियै बुझलियै अहाँके आर के कॉलेज मधुबनी में छलै ने बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी नहि नहि इगनु से तऽ हम डिप्लोमा बादमे बियाह तियाह केलियै डिस्टेंस वला लेकिन हम अहाँक केँ बायोटेक्नोलॉजी से केने छलियै आर केँ कॉलेज मधुबनी मे रहै तऽ ओहिमे तऽ अ हँ तऽ बायो केमस्ट्री से यदि करब तहन फेर अहाँकेँ यदि जॉब बहुत जल्दी लेबऽ चाहै छी जब पढ़ै केँ ई मे मोन लगै य लगैया और टाइम देबअ चाहय छिये आहाँ लग मे टाइमो अइ तहन आहा ल सकय छी लेकिन जैबो अपॉर्चुनिटी कनि कम छै यऽ अहाँकेँ कोनो अहाँकेँ अ फार्मा वाला लैब भेट जायत जाहिमे दबाइ कम्पनीवला भेट जायत या नहि तहन अहाँकेँ यदि ओ आरो जे आर एफ ते आर एफ अहाँ क्वालिफाई करे छी त कोनो अहाँ अथी मे रिसर्च साइड मे जा सक सकै छी आ पी एच डी केला केँ बाद यदि नेट तेट क्वालिफाई कऽ गेलहुँ तऽ कोनो यूनिवर्सिटीमे प्रोफेसर बनि सकैत छियै तऽ यैहसभ ऑपर्चुनिटी रहत तऽ अहाँकेँ लौंग रन मे एहन नहि छै जे अहाँकेँ तुरंत यदि अहाँकेँ हासिल करै केँ होए नहि अइमे अब आनी इम्प्लॉयमेन्ट सीट छै से तऽ हम अहाँकेँ सजेस्ट नहि करब नहि करू किया तऽ तते भीड़ एक बीचे मे की भेलै जे नया नया छलै य तऽ हमरा टाइम मे तऽ बहुत गोटे ओहीमे लेलकै आब ओहोमे बहुत बेरोजगारी छै आ हमरा हिसाब से नऽ पढ़ाई एहन करू जे जल्द सँ जल्द जॉब ली सेटल भऽ जाइ पढ़ाइ जेना हमरा सभ केँ छलै य हँ हमरासभके छलै यऽ जे पढ़ाइ तढ़ाइमे कनि बेसिए ई केलहुँ तऽ ओहि से किछ होय नहि छै बाद मे जाके जे एकटा एज अबै छै नऽ तऽ लोक पाइ देखै छै ई नहि देखै छै जे अहाँकेँ कते ज्ञाने आ आहीकेँ पागलो कहत बुझू जे अहाँ अपने सामने देखबै जे अहाँ सब ओते हो सियार नै बच्चा सब छलै य से अहाँकेँ खूब कमा रहलइ आर अहाँ ओहि हिसाबसँ नहि केलहुँ तऽ ताहि कालमे
आदमी लास्ट मे आदमी यैह पूछे छै नऽ कते रुपया कमाइ छी
कते रुपैया कमाइ छी आ लड़का सभ केँ बेसी रहै छै तऽ अहाँकेँ जे छै से ओहो चीज देखय पड़त आर ई छै तऽ बाँकि ओ सोइच समइझ कऽ कोनो अहाँ सब देख लेब आ एन्थोपोलॉजी अहाँ कहलहुँ तऽ ओनाहियो अहाँ वाट्सप पर हमरा से जुड़ि चुकल छी तऽ हम ओकरो आहाँके जाव अपरटूनिटि रिसर्च कऽ कऽ या ई कऽ कऽ से हम अहाँकेँ कहि देब बाकी एग्रीकल्चर सेहो फील्ड बहुत बढ़िया छै एग्रीकल्चर से यदि अहाँ
एग्रीकल्चर क एग्रीकल्चर तऽ छै जे अहाँ पहिले ई बिहार सँ छिये तऽ बी सी ई सी केँ एग्जाम दियऔ तह एग्रीकल्चरस करियौ ओहिमे तऽ जॉब अपऑर्चुनिटी बहुत बढ़िया छैै बैंक
बहुत बढ़िया छै बहुत बढ़िया छै बहुत बढ़िया छै आ एग्रीकल्चर सँ ग्रेजुएशन करू आ ग्रेजवैट जहिना भऽ जायब तऽ बी पी एस सी दियौ तऽ ओहिमे यदि अहाँकेँ भऽ गेल तऽ एकटा ऑफिसर ग्रेड मे भऽ जायब आ नहि तहन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भऽ जायब बहुत सारा ची छै ओहिमे हमर एकटा संभियो पूषा जे छै नऽ ताहिमे छै ओ आ ओकरा तऽ देखे छियै जे हम तऽ किछ नहि ब भ काय रहलय हँ ओकरा देखे छिये केहेन बढ़िया आहाँके बढ़िया छै से ओकरा तऽ कतऽ कतऽ नहि बजबै छै जज भऽ कऽ जाइ छै जाइ छै
हँ एग्रीकल्चर मे एखन जॉब स्कोप बढ़िया चलि रहल छै
हँ आ भटकब नहि खाली कोनो एकटा जे छै से दिशा चुनि लेब आ नओ तरफ दिमाग नहि देबै जे करयके अइ से बढ़िआँ से देख लियौ जॉब अपॉर्चुनिटी आ ओहि हिसाबसँ ई नहि जे लोक भागि रहल छै उएह विषय दिस तऽ हमहूँ भागब जे गलती हम कलये तऽ अहाँ जे टैलेंट जाहिमे अहाँ बढ़ि कऽ सकैत छी से काज करब ओना तऽ सिम्पलो ग्रेजुएशन वला बी पी एस सी दै छै ओहिमे नहि कोनो दिक्कत छैेकिन ल हँ एग्रीकल्चर जेना साइंस बकग्राउंड अछि अहके तऽहाँ एग्रीकल्चरसँ करब तऽ बेसी ओकरे हम देख रहल छी ओहि पर नया नया ट्रांसजिक प्लांट सब बना रहल छै आर मतलब एहन प्लांट बना रहल छै जे देखियौ खेती लायक जमीन कम छै तऽ ओहिमे अहाँके केना एहन गाछ उगा दियौ जे अहाँ के बेसी ओहिमे फसल हेतै तऽ से सब की होइ छै तऽ ओहो बेसी बढ़िआँ हमरा बुझायलए ओना अपन अहाँ जाहिमे रुचि हुए से काज करब
हमरो एखन जे छै से एहि बेर बाहरमी हमर तऽ ए भेलै हन
बारहवीं एखने केलहुँ हेँ तखन तऽ हमर अहाँके बहु धिया पुता क जाना छी अहाँ कियातय हम टीचर छियै ने एहिठमन तऽ ओहिमे अहाँ के जे छै से कएटा कटा बच्चा अखनो अहाँ के केलकय क हाँ
ह बिलकुल बिलकुल एखन अ हम फिलहाल पटना मे नीट के एगो ड्रॉपर बैच लेने छियै आओर सोचलियै जे साइड स इंगनू स ग्रेजुएशन कए ले छिये य नीट के एक साल टाइम देय छी दू साल टाइम देय छी
अहाँ कऽ रहल छी ने तऽ हम ई सजेस्ट करब जे साइडसँ चलू ग्रेजुएशन अहाँ कऽ रहल छी लेकिन फोकस बेसी नीट पर देबै यदि कऽ रहल छी आ एकटा चीज ओहोमे हँ ओहोमे एकटा चीज एकदम माडमे राखब नीट क्वाली लियै तहन पाँच साल एम बी बी एस एम बी बी एस के भतेरे छै बुझलियै आ तकर बाद फेर अहाँके तीन साल अहके और अपना आप के इम्प्रूव करब तऽ तीन साल एम डी आओर अपना करब तऽ फेर डी एम हँ तऽ ओहिमे तऽ भऽ जाइत छै की जे अहाँके आधा टाइम बीत गेल तखन अहाँके अबै छैय
ह बिल्कुल बिल्कुल हम तो सीचने छिय एक साल देखै छियै नीट के अगर नहि निकललै तऽ साइड से जेना अहाँ एग्रीकल्चर कहलिय एग्रीकल्चर छै फेर बस
ले पहिले क्य सोचै छै पहिले यदि यहाँ सोचबै तऽ नहि भऽ पायत पहिले नहि ने कि सोचैके छै हँ नहि नहि राखय पड़ैत छै लेकिन फोकस तकर बाद कम भऽ जाइत छै अहाँ पूरा तहन एनर्जी नहि लगलियै अहाँके कत कतौ न कतौ अहाँके नकारात्मकता जे छैय से अन्दर मे अइ तऽ कोनो काज करी तऽ फुल फोकससँ करी नहि करी तऽ नहि करी हमर अपन माननाइ अइ अहाँके जे ठीक लागे तऽ जे करी से मोनसँ करी दिल जान से लगा दियौ टाइम अपना आपके झोइक दियौ किय तऽ इएह टाइम अहाँकेँ एहन अवसर देत जे अहाँकेँ आगू लऽ जायत आ इएह टाइम अहाँकेँ पछुआ देत तऽ एखन पूरा फोकस ओहिपर परत।